हेलो
हँ
हेलो
हँ की सब करबै हँ हेलो
हँ हेलो हँ सब पूजामे पहिले तऽ लोक हँ संक्रान्ते संक्रान्ति बहुत आदमी करै छथिन बहुत आदमी संक्रान्ते संक्रान्ति करै छथिन सत्यनारायण भगवान के पूजा पूर्णिमा क आ नहि तऽ बहुत आदमी एक साल मे केलक जोड़ा
हँ हँ हँ तऽ ओहिमे की सब ओरियाएल जेतै
ओहिमे प्रसाद गहुम के धोए कऽ बीछ कऽ तखन जाँतमे पीस कऽ हँ ओ लए कऽ हँ हँ ह जाँतमे पीस कऽ तखन केला आनिकऽ
हँ गै
ओहि मे हं गैय के दूध मे घोर के चीन्नी मिला के या गुड़ मिला के कऽ करै छथिन बनबै छथिन ओ ओकर बाद हँ हँ हँ पञ्चमेवा परसाद दै छथिन
हू
हन जा कऽ च अथि बनै छथिन पाँच ई मौध मौध घी
हँ
हं हँ पञ्चामृत बनै छथिन गाए के गोँत हँ घी गाए के गोँत
गोबर
हूँ
गाएय के दूध
हँ
हँ पञ्चामृत बनै छै सत्यनारायण भगवान के पूजा मे चाउर चाउर आ चीन्नी मिला कऽ सेहो प्रसाद एगो बनै छै
पीस कऽ
नहि नहि ओनाही फुला कऽ अरबा चाउर के फुला कऽ आ ओहि मे चिन्नी सब चीज दऽ क कऽ ओहो एगो प्रसाद बनै छै कलश रहै छै
कलश होइ छैन हँ दीप पञ्चमुखीवला
हँ चाउरक दीप एहिमे प्रसिद्ध छै चौरठ के दीप हँ चौर के आटा के
शालिग्राम भगवान के पूजा होइ छथिन एहिमे
भगवान गोपाल जी हुनका मंन्दिर पर स अनल गेल
ह शंख घरी घंट आनल जाय छनि पूजा क कथा होइ छनि सत्यनारायण भगवान क
पान क पत्ता चाही केला के पत्ता पर प्रसाद हँ चाउर चाउर चूड़ा केला
हँ कोनो सत्यनारायण भगवान के लेल गमछा अखरा वस्त्र के रूपमे से होइ छैन
पण्डीजी के धोती चाही धोती कुर्ता गंजी गमछी जे
छोटो कपड़ा देल जाय छै।
यजिमाने रहै छथिन हु। काल्हि नया।
ओहो नया कपड़ा पहिरै छथिन, हँ। गाय के गोबरसँ अंगना नीप कऽ जतऽ पूजा करबै तऽ नीप कऽ तऽ ह टोलमे लोक हकारि देलक।
ह, आ प्रसाद व‌एह। प्रसाद कनि भगवतियो घर मे। आ तुलसी चोरैयल भगवान क
लगन ह भगवान कऽ आ फेर उएह प्रसाद एम्हर बाज। हू, घोर कऽ हँ राखलथि करत।
सेम रहल।
ह व्रते मे रहे छथिन, तखन जाक पूजा भेल तखन जाक फेर आरती होइ छै। छनि शंख बाजल घरी घंट बाजल फेर आरती देखायल जाइ छनि। भगवतियो सभ लगन फेर तखन सभ आरती लए कऽ तखन सभ ओ। पहिले पन चन्ना मृतवला जे रहै छथिन पाँचो चीज जे मिला कऽ जे बनबै छथिन प्रसादी से लऽ ले। तखनि ई घोरुआ प्रसादी ले ले था।
हँ। हू, पाँच गो कम से कम। पाँच गो कम से कम ब्राह्मणो कऽ।
हँ, हँ, ब्राह्मणों खुआबै छथिन, आ बहुत इहा तै सत्यनारायण भगवानके पूजा होइ छथिन तऽ बहुत सुनता उपास करै छथिन इहा। तऽ जतय होइत छै, हँ, तखने सँ व्रत हँ अगर खेनहियो पीने रहैत छथिन। इन। आ सुन आधा जेना आधा टाइम दिन बीत जाय छै, तखने सुथिन त तखने। तऽ व्रत मे रह परै छै, हू। इएह सभ होइ छै
फूल कऽ माला भगवानके लेलऽ
हँ, फेर जे।
कलशपरमे कलशपरमे नारियल। कलशपरमे छिलका वला नारियल। चाही, ओहि मे ओहोपर कपड़ा चाही।
पर हँ, कप। कपड़े कलशमे सुपारी सिक्का। हँ।
कलस मे सुपारी सिक्का।
से देल जाइ छै हँ। इएह सभ होइ छै।
पंडित जी के फेर दक्षिणा देल जाइ छन।
लोक कऽ कथा के बाद फेर लोक कऽ गीतनाद गेलक भजन सभ नचारी सभ।
हँ।
फेर पंडितजी के दक्षिणा भेल तहन पण्डियोजी के खुएलथि पियलथि तखन ब्राह्मण सभ जे रहै छथिन एम्हर हुनका सभके खुए लेथि। इएह सभ होइ छै।
ह पण्डीजीके तऽ पहिले खबर कऽ दैत हेतन ने तखन आबैत हेथिन ओहि दिन
एक दिन पहिले कहि देल जाइ छनि पंडीजीक जे आइ पूजा छियै त ह
आ ई पूजा सत्यनारायन भगवान के पूजा ताहिमे बृहस्पति सब जे आदमी केलक ओकर उद्यापन केलक ओहो मे ओहो मे सत्यनारायण भगवान के पूजा कयलक सन्तोषी माँके व्रत कयलक तौसी माँके व्रत कयक ओहोम बाम सत्यनारायण म पूजा कऽ कऽ तहन उद्यापन कयल जाइ छै
ह कोनो नीक काम होइ छै शुभ काम होइ छै कि कोनो होइ छै तऽ ओहिमे सत्यनारायण भगवानके पूजा हेबे करै छै लास्टमे कोनो काम भेलाके बाद
अच्छा दी दू आदमी बस से छै तऽ हुनक दू टा कलश चाीय सभचीज दू दू गो
ओ दूगो मतलब एक बेरमे दूगो पूजाके मन होइ छनि हँ जे नहि केलक हरदम हरदम से एक सालमे वैह एके बेर दूगो कैयलक पूजा
त दूटा भगवानो हुनको वस्त्र सभ दुटा प्रसादो दू दू जगह क हं
आ सत्यनारायण भगव पूजा मे ईने छै लोक दिन एते देख छै जहिहे मन हुए तेहिे कए लियौ सब दिन नीके दिन रहै छै ह
आ केला घौरे कीन कऽ
हँ हँ केला घर आनि कऽ एहिमे बेसी
लागे जाइ छै
हँ बेसी तऽ केले के ए मे छै केला गहुूँम के पीस कऽ परसादी एही करै छै ओहिमे आ दूध मे पूरा घोरल जाइ छै
भुज कऽ
हँ आब तऽ लोक हँ सोझे मेहनत दुआरे कए ले छै लेकिन
चिन्नी केला सब मिला कऽ ओहो परशादी बनाए लै छै नहि होइ छै तऽ ह लेकिन मेन नीक होइ छै हँ हॅ कम से कम नहि होइ छै तऽ सावा किलो गहूँम एगो पूजामे हँ नहि बे सी दियौ तऽ सावा किलो गहम कऽ पहिले बीछि कऽ बिछ कऽ धोए कऽ सुखा कऽ कुटि कऽ आ तहन ओकरा चूल्हापर उलाए कऽ तहन ओहिमे सौँफ दै छै मरीच के दऽ देलक घरुआ परसादीमे
नारियल छोहहाडा जते नहि नीक देबै तेहन प्रसाद बनै छै
नीक उएह प्रसाद होइत छनि भैरि गाँव हकार देल जाइत छै
हँ जिनका पार लागै छैौ तऽ संक्रान्ते सं्क्रान्ति करै छथिन महिने दिनपर नहि तऽ पूर्णिमे पूर्णिमे केलथि
ह सत्यनारायण भगवान के कथा होइ छनि
हँ कथो होइ छनि
हूं सब लोक सब सुनबो केलक कथा फेर आरती भेल तऽ आरती
हँ आरती लेलक हँ आरती लेलक फेर जे रहै छै ओहिमे आर्तिक पैसा जे ईम्हर उम्हर चढ़ेलक सभटा पंडीजीे के होय छै पंडीजी लए लै छथिन
आ मन्दिरपसँ जे भगवान आनैत छथिन तऽ पहिले हुनको लेल बालभोग भेजल जाइ छै बालभोग मुुरका दहि चुरा चीनी जे रहल से हुनका पहिले द आबियौ तहन हुनका भगवान ओत सऽ मंन्दिर पर से झाँपि कऽ आनि आ फेर पूजाके बाद जे हुनको वस्त्र भेलै से किछ पैसा दऽ
हँ
तखन भगवानक हुनका पहुँचा पहुँचा देल जा लै छनि
हू
इएह सब होइ छै
आ पोनो लगै कऽ जे आबै छथिन हं कथा सुनै ल कथा जे आबै छथिन हकार पुरनाहर हुनको सबके पाॅन प्रसाद हँ पाॅन प्रसाद देल जायत हँ
ह ह
सब कोनो काजमे उपनयनोे के बाद चारि दिनका बाद पूजा
ओ जमा
ओहो होइ छै बिआहियो बिआहियो हँ श्राद्धसभवलामे तऽ पूजा कयलक तऽ ओ पूजा दिनेके होइ छै सत्यनारायण भगवान के पूजा जे श्राद्ध सभके बाद कयल जाइ छै ओ पूजा दिनेके भेल हँ आ ई
साल भुरआ
हँ ओहिमे ओहिमे अरिपनोसभ दै के नहि कोनो काज हँ आ ई उपनयन बियाह सभके बाद जे पूजा कयलक अनदिना जे खुशीसँ पूजा कयलक ओहिमे तऽ पूरा अरिपन सभ दऽ कऽ
चाउर पीस कऽ अरिपन दियौ सिन्दूर
उपलेन उपलेन के बाद जे पूजा करै छै तऽ ओ पूजा तऽ मरबे
मरबे पर हँ मरबे पर होई छै हँ हं नहि तऽ ओना करियौ तऽ अपन अंगना मे बेसी नहि तऽ दुहरि पर
हवनो होइ छै हवनोमे हजाम क कहल रहै छै हजाम आमक लकड़ी पाँच गो रंग क बेल के लकड़ी सभ दऽ गेल हँ तऽ हवनो भेल हवनो मे घी चाही हवनो मे गाय के घी चाही घुमन चाही सबचीज आ पूजामे आओर तिल जँ अक्षत सिन्दूर बेलपत्र महादेवो महा मइटक महादेवो बना के देल जाय छै
हँ मइट के महादेव
छी तऽ कम सँ कम एको सए ई महादेव और ई कीर्तमुखी पञ्चमुखी बुरहबा महादेव
हँ
हुनको पूजा होइ छनि त हुनका महादेव पूजा त बिना बेलपत्र सँ नहि होइ
नहि हैतन हँ
हँ हुनका त बेलपत्र चाही फूलो अधिक रहै छै तखने पूजा मे बढ़िया होइ छै
हँ
सभचीज के पहिले व्यवस्था करय पड़ैत छै तखने होइ हे के पूजा कनि सँ त होइ नै छै
चाउर के खीर प्रसाद के लेल कनी चाउर के खीरो बनायल जाय छै आ ब्राह्मणो के खूब एहिमे गाये के दूध मे हँ गाये के दूध
एना हँ हूँ
ब्राह्मणोके लेल वएह खीर पूड़री सब्जी मिठाइ इएहसभ चीज खुबै मे बढ़िआँ रहै छै
हँ
बेलपत्र जे रहै छै त बेलपत्र क बेलपत्र ए एक दिनका दूओ चारि दिन चढ़ै छै उफलो बेलपत्र हँ बेलपत्र सुखलो हुनका महादेव सभ क चढ़ायल जाए छै ओहो मे चक्र जे होइ छै चक्रवला बेलपत्र नइ कोनो काज करै छै पंचमुखी जदि भेट जाए त आओर बड़ उत्तम हो ह बहुत नीक होइ छै पंचमुखी भैटे छै आ चक्रवला नइ काज होइ छै ओ अशुद्ध भ गेलै
हँ ओ नइ कोनो काम करै
भ गेल